हेलो
नमस्कार
नमस्कार कहाँ छियै अपने
हम तऽ अहाँ अपना घर पे छी अहाँ कहाँ छी
हमे तऽ अभी खाना खा के सुतल छै कहै छी क अहाँ के टास्क कम्प्लीट हो गेल छी
हँ हमर टास्क पूरा भऽ गेलै
एक बेर में तीस गो आबै छैय टा
हँ ओसे आगे न आबै छै
अच्छा अच्छा तऽ अ हमरा के इ टस्कुआ कम्प्लीट करे छीे दस गो ते एकरा बाद केतना दिन पे टास खाय छी
जैसे काम आबे छै तैसे अहाँके सम्पर्क क के अहाँके टास्क दे देल जाइ छै
अच्छा ऐसे होइ छै हँ हमरा बुझायल छै कि एके बेरमे तन चार गो टास्क दे दै छय
न अहाँके ई बतायले होइ छै निर्देश मे कि अ इ पार्ट टाइम न हइ
ह
जब कार्य औते तब अहाँ के सूचना क के अहाँ के टास्क क जाय छै
तऽ हमे एगो नया आई डी बनले छीय तऽ ऊपर टास्क आबे ने छी
ह आइ छैे आजुने बनायले छियै क काल बनाले छी ने
तऽ नया आई डी पर नहि अबै छै
न जल्दी नाय आबै छै अभी टाइम पांच छे दिन टाइम लागे छी ओकरा बाद आबे छै
ओमें लिखल छै कि कोर्डिनेटर अहाँके कोड कोइ दे देतेे जल्दी जल्दी टास्क करतै
कोर्डिनेटर हँ तऽ कोर्डिनेटर के हमरा पास नम्बरे न छै आ जौन कोर्डिनेटर एगो हमर दोस्त छै ने
हँ
ओकरा से थोड़ा हमर सम्पर्क अभी ढीला चले छै
तऽ अहाके जोन दोस्त छै उ नहि बतेले कि ई ऐपो बन्द हो छै तऽ ई तऽ अलग कैसे अतै
हना हेलो हेलो
हेलो
बोलियै ने अहाँके
कहै छै कि ई ऐपबा बंन्द हो जेतै ई त दोसर ऐप न बनतै
न बनतै ई अहाँके बाजू अहाँके बात करू ओर बाजू अहाँके बड़ा टेंशन लै छी
नै हम हम गूगल पे भी सर्च करे छै तऽ एगो ई साथी नाम के एप आबे छै एकरा बाद
अच्छा
उमे ऐड देख ले पे आ एड मे क्या के के गलती छै ओ गलती लिख ख दैबे यहाँ के ने तऽ उसपे मिलते है टाका मिलतै पर
अच्छा ई ऐप के बाद
जी ई साथ ह नपके एगो एप आबै छै
अभी डाउनलोड कऽ ले छै प्ले स्टोर पर हइ वए
ने ई प्ले स्टोर पे एप नहि छै अभी अभी लॉंच न भेल छै
चलिए कोइ न अभी इहे ऐप बहुत नीक छै अभी एहिए ऐप पर पढ़ाइ करू अहाँके समझलियै ई ा हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
हेलो
बाजू नी क न बाजय रहली
नेटवर्क कम छै यहाँ बारिश होय वला हइ छै
हँ एने बारिश शुरू भऽ गेलै थोड़ा थोड़ा
ई यहाँ यहाँ के बारिश शुर हो गेलै यहाँ बहुत जोर जोर से बादल बोल हय
अच्छा बोलै छै बादल बोलै छै
गर्जेय छै
ह बादल तऽ बोलय छै यहाँ के ओड़ी के बाह
यहाँ तऽ बहुत एक यहाँ बारिशे न होइ छै अहाँके इलाका मे बहुत बरस जे अहाँके नदी छै ने
हँ
पूरा इलाका के ठण्डा क दै छै
हँ अच्छा
अहाँ के नदी साफ छै की गन्दा छै
गन्दा छै
कैसे गेन्दा हो गेल छै
लोक कैले छै
ओ वहाँ के नदी में कोनो न लैका नहाय छै
अम्म नहाय छै हमहुँ नहाय छी एक आदमी मर गेल रहा हमरा परदारी मे एक आदमी टप प गेल रहल छै तऽ सत धन के अ काम के दिन हम ओ नहायल छी सारा अ भाय लोक के साथ नहाय छी
तऽ अहा अहाँके तैरे आबै छै
हँ हम बहुत तैरे छीयै
अच्छा अहाँके सम्पर्क में एगो आओर आदमी छै तैरे वाला
कोन अय
बु चन्दन कुमार
चन्दन भैया
की
अच्छा ओहो तऽ रहै छथिन
पूरा तैरै छथिन एक पार से दू पार चल जाइ छथिन नदी मे
तऽ हमूँ तऽ चलिये जाइ छीय एहि पार से ओ पार कय बेर गेल छी
कितना समय लागे ह अहाँ के
समय लागि जाइ छै नहियो तऽ दू तीन मिनट
आ कितना बड़का छै मीटर मे
बहुत मीटर बड़का छै पाट नदी के बहुत बड़का छै एक बेर तऽ हम गेल रहे छी तऽ रे दू आदमी से तऽ हम तैरई तैरई गहराई में फस गेल रहे छी हेलो हेलो
हेलो
हँ हम एक बेर तैरे तर गे रह
ह अहाँ के कोन बचेलियै कौन बचेलियै अहाँ के
हम खुद से निकल गेलियै मने एके बेर एके बेर तैरइ रही हइ समझलिय अहाँ आ बार बाढ़ ज्यादे ऊपर पानी आ गेल रहल छै गहरा हो गेल रहल छै तऽ जादा खाल मे चल गेलियै आ तैर रही त नह बुझाय रहल छै जब ऊपर मूड़ी कलिय छियै तब बुझलै कि हम बहुत ज्यादा गहराई मे फँस गेल छी धरती मे लात करै छै ने तऽ धरती मे लात लागबे ने कर रहल छै तब हम सोचले छियै कि अब जोर से मतलब जादा मतलब ताकत लगाए के पड़तै तब निकलबै एहिमे तऽ खूब जोर से नीचे मे मूड़ी कऽ के तैरलियै न तऽ तैरते तैरते निकल गेलीयइ ओपार
अहाँ के त तैरे अबै छै
हँ दहायतो रहियइ तऽ दहााय दहााय तैराे तैरे बहुत दूर तक चल गेलियै ओकरा बाद धीरे धीरे किनारा जा के ओ पार आ ओ पार के डेंगी में बैठ के ए पार आ गेल छीये उ डेंगियो बहुत दूर तक दहाय छै चल गेल बहुत मतलब तेज पानी छै छै रहल छै
तऽ अहाँ के तेज पानी में न जाय छै ओ अहाँ के देख के जाय छै
हँ ओ गलती भऽ गेलै अब न जाइ छी बाढ़ आबि रहल छी ने अब तऽ हम न जाइ छीय अब अब थोड़ा पानी रहल छी साफ उफ पानि रहल छी जहाँ ओत ही नहायल छी सब भाय लोग के साथ
अच्छा तऽ अहाँ के गाँव में पानी ढूक जाइ छै बाढ़ मे
हँ अभी तक हमरा होश भेलामे एक बेर बाढ़ दू बेर आयल रहल छै जय में बहुत मछरी दूरा पर आ गेल रहल छी पकड़ पकड़ के खूब भूज भूज के खयले छी हम याद छै
अहाँ के दुआर पर ले पानी चढ़ि गेल छी
हँ पूरा हमरा जांग भरले पानी आ जाइ छै दुवार पर मतलब हमेशा ने अब न आ सकै छै काहेकि हर तरफ अब बांध हो गेल छै पुल बन गेल रहल छै अब न आ सकैत छै पहिले आबैत रहै छै
अच्छा तऽ अहाँके नदी कहाँ जा के मिलैत छै बूढ़ी गंडक
ई बूढ़ी गंडक अहाँके पटना छियै ने ओतहि पटना गंगा जी के पाठ छै बड़का ओते ही मिले छै
अच्छा यहाँ गंगा जी भी बहुत गन्दा हो गेल छै अहाँके एना एनआइटी घाट छै एगो एनाइटी घाट
हँ हँ
अहाँ जा जाके हम जाके देखल छियै ने पूरा गन्दा हो गेल छै
हँ गंगा जी तऽ बेकार लो अब लोग के इे नेच नेचर छै नेचर आदत छै तऽब काज
पटना के जितना शौचालय छियै ने ओकर सब पानि ओहिमे जाइ छै
बताबै छी आ लोग पूजा करे छै गंगा जी के बताबै छी
पूजै छै
ह हमरा के ना पूजै छै गंगा जी
अहाँके कितना मिनट भेलै बतायते बतायते
ई हो गय छै नओ मिनट एक मिनट बस औरो बात की
तऽ अहाँ के कोन बताबे छै कि दसे मिनट बात करे के छै
न बारह मिनट से जादा बात न करे के छै
अच्छा तऽ दसे मिनट बात कऽ के अहाँ फोन रख दै छी
न मने दस मिनट कम्पलसरी छै दस मिनट बात कर सकै छी दस मिनट मे आच्छा खासा टाका मिल जाय छै
ह ई बात छै हमरा लागै छै कि एक ऐप बैंगलोर से विवलप होइ छै
हँ बैंगलोर से अहाँके नहि बतैले रहै छी कि हम मित्र एगो गेल रहल छ
अहाँ के मीत गेल रहल छै ऑफिस मे ने
बैंगलोर में
हम नै पुछलियए त इहै बतेलेै कि बेंगलोर मे एगो बन्दा पड़ै छै आई आई टी एन आई आई टी एन एगो बन्दा पड़ै छै उहे डेवलप केले एप के
हँ सही बतैले छै अहाँ के तऽ ज्यादा ही दिमाग लगाबै छी ने
हँ पूरा दिमाग लगा दै
तऽ अहाँ के इतना दिमाग लगा के अहाँ के का कऽ लेब
अ पता कऽ लेलियै की
अच्छा चलियै ठीके छै अच्छा य ऐप के बारेमे मतलब अच्छा जेनविन एप छै बड़ा नीक एप छै
ह जेनविन छै धोखाधारी वाला एपनै छै
न न छै
अहाँ के मार्केट में बहुत एप छै धोखाधड़ी वाला एप छै
हँ लेकिन ई एप बड़ा नीक छै
अहाँ ओमें बैंक डिटेल्स देेलबेै बैंकतैंक से पैसा काट लेतै
हँ लेकिन ई विश्वसनीय एप छै ई न कटै छी
इपड़े प्रोटेेक्ट एप छै
हँ हँ चलियै अहाँ से बात क के बड़ा नीक लागल फेर कभी समय मिली तऽ अहाँ से गप सप करब नमस्कार धन्यवाद
धन्यवाद शुभ रात्री